हेलो!
हँ, हँ, की हाल सखी।
ठीक छै, अपन कहियौ सखी! की हाल समाचार।
हमरो सखी सब हाल चाल ठीके ये, आओर सब तहन कहियौ।
और सब ठीक अ सखी, अहाँ कहियौ, गाम घर के हाल समाचार ठीक आई।
हँ, हँ, गाँव घर के सबटा हाल समाचार ठीक ये नया कहियौ, अहाँ खाना पीना भऽ गेल हैत आब, तऽ आराममे हयब।
हँं सखी, आब आराममे छी। खेनाइ- पिनाइ भऽ गेल, आब आराम मे छी।
मोसम केहन अय अहाँ दिस का
मौसम नीक अछि।
मौसम नीक ये, काइल तऽ बाप रो बाप कालइ बड गर गर्मी रहै नै य
हँ मेघ लागल अछि।
मेघ लागल ये।
हँ मेघ- तेघ लागल अइ, मौसम ठीक बुझाइया आइ नीक छै। अहाँ सभ दिस नीक छै मौसम?
हँ, हँ। ह हमरो सब दिस मौसम बहुत नीक ये, काल्हि तऽ बाप रो बाप उसनै। एहन गर्मी रहे काइल नहि पूछू
गर्मी रहै पूछू नहि। होय जे गर्मी सभमे लगे -लगे प्राण छूटैत छै।
हँ, अ कइल तऽ बहुत बुरा हाल रहे। तैयो आई बहुत सुंदर य।
ताहूमे लाइट नहि ने रहैत छै बेसी काल, अबैत छै जाइ छै।
सएह तऽ सबसे बड़का दिक्कत छै, लाइट तुरते-तुरते कटत तुरते-तुरते। त एत ठंडा मे सएह देखियौ ठंडा मे लाइट नहि कटै छै। आ गर्मी मे चटे -चटे लाइट कटत, चो
हँ बड कटे छै गर्मी मे, पूछू ने हालत खराब भऽ जाइया।
हमरा तऽ की कहू भैर राएत काएल लाइट कैट गेल रेहाए, बौअवा कानै बाप रो बाप।
बड एकटा हाथ एकटा पंखो नै या पंखा नै एकटा ल लेने छी।
नै। बिएन रखने रहै छी, बिएन के बिना गाम घर मे काज चलतै सखी। बिएन रखने रहै छी तऽ बिएन होकलौ। से बुझू भैर राएत जे बच्चा के अपने तऽ चलु सुत रहै छै लोग। बच्चा जे नै सूताए तहन तऽ भैर राएत बुझू नै गट्टा दुखा गेल पंखा हो कैत होकैत होकैत।
ची सूती के साड़ी पहिरे छी, ओय सूती साड़ी के नीक कऽ धो क गाएर लै छी आ गाएर क देह पर कऽ धऽ लै छी, जाएत काल तेक अहाँके ठ गत-गत भीजल रहत तात काल तेक तऽ नीक लागत। आ जहाँ सुखा जाएत फेरो झरकी मारा लागत, गुम्मस सा भऽ जाएत।
एखन सिंथेटिक पहिरल हेतै गर्मी मे हमु ते साएह करे छी। सूतिये साड़ी पहिरे छी।
सुतिये साड़ी जिआएत एखन गाम घरमे।
बड, बड गर्मी छै, बड गर्मी छै की कहु उस उसनै छै गर्मी मे आ इहो
कहियो नै ने पहिरलौ नायटी तायटी तऽ हमरा सबके गाम घर मे पसन्दो नै ने एछ।
के नै सोहाय या उ नायटा-नायटी सब, हमरो सबके नै सोहाय या की कहु। नै तहन देखियो एहन गर्मी मे हमरा लागैया नायटी सबसे नीक त साड़ी सूती के, पेटो-तेट तऽ उघार रहे छै, हवा बसात तऽ जे
तऽ लगै छै बड नीक हमरा तऽ पूछे छै हम भैर गर्मी सुतिये साड़ी पहिरब किया तऽ गर्मी जदि लागत ओय साड़ी से अहाँ के आंचर से तऽ मुहो पोएछ सकै छी आ छिछलौवा पहिरब तऽ मुँहे छिला जाएत ओय से मुँह पोछब तऽ।
हां-हां आ छिछलौवा एखन तऽ उ जे छै देह पर जेना लागत की कुन कांट प पहिर लेलौ तेना गर त छिछलौवा हां नै नै नै बरदास या। हम तऽ करै छी ठण्डामे पहिरै छी उहाए सिन्थेटिक। आ गर्मी मे पहिरे छी सूती, दूटा सूती साड़ी अपन तीन महीना, चाएर महीना चले जाय या कियाकि सूती साड़ी तऽ बे सी नै चलै छै, फसैक-फसैक जाय छै।
हमरो सूती साड़ी हमरा बेटी सब अबैया नै तऽ बुझलियै बे टी सब दऽ दऽ जायया, एक जोड़ा ओ बेटी दऽ देलक ओ एक जोड़ा ओ बेटी दऽ देलक। दुनू बेटी दू-दू भऽ जायया चाएरटा साड़ी तऽ चाएरटा साड़ी भऽ
उ हमु मोटा वाला से साड़ी लै छी तऽ पहिरै छी।
मोटा बला सन नै हम एखन लेलौ हेँ साड़ी-ताड़ी धिया पुता दैेये दैया तऽ की लियो।
हां-हां जहन अहाँ के दैेये दैया, तहन किया लेब हम ते नै मोटा वला से साड़ी लेलौ हैं, पहिरलौ हैं।
नीक करै छी, सूती साड़ी बड नीक होय छै।
आ हमरा तऽ मेएट-झेएट वला घर छै तऽ और कनी रहै छै माल
एकटा जे कहियौ आ मेएट बला घर के गोबर से जे नीपे छै तऽ बड सुंदर लागत त घर जे नीक लागै
आ हां हां हां हां मे आ झल कैत जे रहत आ अलग ओय मे गोबर मे जे कनि मेएट मिला कऽ नीपयौ
तऽ आर नीक छै ये, बड्ड नीक हाएत किया तऽ पहिले देखयौ हमरा सबके छलै दाइस
फूसे के घर या।
नै आ नीप क बहाएर दैत हेबै तऽ बड सुन्दर भऽ जाएत हाएत तै मे एखनका गोबर किया तऽ माल-जाल जे घास खाय छै, घास जे खाय छै तै से अहाँके गोबर सब रहै छै हरियर। ओय से जे अंगना घर नीपू तऽ घर अंगना लागत जेना झलकैत रहत। आ पहले की करै छलैया, आब अहाँ के घर सब मे लोक के पलस्तर भऽ गेलैया आ पहिने कै त जात काल तक ऐठ गोबर से नै फेरब तात काल तेक शुद्ध नै हाएत, हम सब तऽ पहिने गोबरो से फेरे छलियै।
भेलै ऐठ फेरैत रहु। त बौअवा कोना लागल तऽ पेएन लऽ कऽ हबर-हबर फेर देलियै। से हमर ददिया सोस कहलखिन जे एं ऐंठ काँठ पर सब चलै छै, हम कहलिये कि फे जारा जादा इ दादी हां फेर त दे फेर
जे पेएन दऽ देलियै तै से नै भेल, पेएने से अ गोबर दियौ।
हां।
गोबर दऽ कऽ करू।
हां तहन फेर की कहु तहन फेर हम कहलिये कि जे केना ऐंठ भेलै। फेर तऽ देलियै ने हे पेएन से तऽ एं कुनू गोबर से फैरलिये तऽ हम कहलियै कि जे बुझयो जे ए आ बुझियौ ना बहुत बुढ़
बूढ़ छथिन ओ बूढ़ आदमी सबके तऽ छैहिये, हमर सॉस कहल खिन जे अंगना मे हम ढलाई करा देब। हम कहलियै नै पाबैन तिहार मे लोक अंगना जे गोबर स नीपल जायया।
उहाए शुद्ध होय छै, उहाए शुद्ध होय छै गोबरे से आ बुझयौ आ अखने गांव घर मे सब पर करैया तुलसी चौड़ा के प्लस्तर आ जे मेएट के आ जे मेएट के तुलसी चौड़ा के अहाँ नीपयौ
आ से बस
मे मेएट लागत आ नीचा मे छछाएड़-छछाएड़ के नीक जेना नी
हां मेएट कनि ध दियौ आ ओय मे अहाँ कपड़ा फाएड़ कऽ सूती वला धऽ दियौ ए एतेक सुन्दर से बजरंगबली निपा जेता से पुछू नै। आ प्लस्तर कऽ दै छै ओ अहाँके पेएन बुनी भेल ओ धो उखड़ल ओय से अहाँके चुन अथियो काएल रहै छै सेहो नै नीक लागत। आ ई वला तऽ हमरा बड हमरा तऽ मे अ इहाए वला मेएटे वला बजरंगबली के छै। थिन रखने तऽ वाएह करै छियेन नीप-तीप दै छियेन।
हां-हां तऽ हमरो सबके, हमर सबके तऽ बुझियौ घर प्लस्तर नहिये पर ई हमर अपने से प्लस्तर कऽ देलखिन तुलसी चौड़ा के। के भोर के धो दै छी। टिए से बुझयौ एते खुशी नै हाँ। धोबा पड़े या एते खुशी नै हाँ जमी इन जमीन मे चारू तरफ नीपलौ आ तुलसी चौड़ा के जे ऊपर से मेएट सब के कनि लेब के करियौ मै दियौ तकर कनि अलग अलगे खुशी रहै
छै, अलगे छै आब तऽ देखबै कि कियो अहाँके देवाल मे तुलसी चौड़ा दऽ देता। कियो कतौ धऽ देता फेर हमरा सबके जे आँगन मे तुलसी चौड़ा नीक लगै या त कियो देवालमे दै छ थिन आ कतौ किछ दै छथिन ओ हमरा नै पसन्द एछ। किया तऽ तुलसी चौड़ा एकटा कोने पर अँगनामे रहै छथि।
हां। आ देखियौ तुलसी चोला जे रहत अंगना मे तऽ रौनके किछ अलग लागत।
हां तुलसी जखने छथिन तुलसी आ तुलसी में बजरंगबली के अहाँ के तुलसी गाछ जे छथिन आ बजरंगबली के विष्ण भगवान साक्षात त नारायण के वास छैन तुलसी मे आ जता तुलसी छथिन तता ल लक्ष्मी नारायण छथिन ही।
हां-हां। उ त हमरा सबके तऽ साएह छै, एखन तऽ आब देखियौ अरदरा के पातैरो पड़त आब पाँच तारीख तक के डेट या अरदरा पातैर के।
पातैर अहूँ के होयया।
हां हमरो स हमरा सबके सबटा पातैर होय छै। अरदरा हाएत बैशाखमे हाएत फेर ई जे सप्तमी वाला होयया सबटा होय छै आ हमरा से ई नानी गांव मे दूए दिन होय छै पातैर, एकटा ई जे जूड़ शीतल होयया तै मे
तै मे दुयेटा होय छैन तऽ भगवती हेतै हुनकर सबके तहन नरसिंह हेथिन आ कालिका हेथिन।
हां हां नरसिंह छथिन आ कालिका छथिन।
हां त तऽ होएते छी आ कियाए तऽ हमरा सबके छै जनाकि सप्तमी हाएत त ओहूमे पातैर पड़त, अरदारा हाएत तहु मे पातैर पड़त तै के बाद मे अहाँके दुर्गा पूजा हाएत तहूमे पड़त। जुड़ शीतल हाएत तहूमे पड़त आ जकरा कोबला पातिल रहैया। से अनदिनो दै छथिन।
हां हां हां हमरो सब ओयठम साएह रहै छै। हमरो सब ओहि ठाम सैह होइ छै अनदिनो अहाँ दऽ सकै छी जेकरा कोबला पाति यै आ से सब दैयै से जेना हमरा एहिठाम हमरासब एहिठाम छथिन महादेव तऽ महादेव मंदी महादेव मंदिर छै मतलब नीलमनि बाबा के मंदिर
नीलमनिनाथके तऽ मन्दिर हमहूँसभ ची बुझै छियै बड़ नामी छै कहाॅंदन बाधमे छथिन
हँ बाध एक बाध में छथिन बहुत जागंत छथिन बहुत जागंत छथिन थिन एखुन हँ बहुत बहुत जागंत छथिन हमरासभके ओतऽ जेना अथी हैत तापसी भोजन हैत
दै छै तापसी भोजन सब दै छै सनिया
हम हँ हँ हँ त महादेव के होइ छनि ओ तापसी भोजन त महादेव के भेल त एक जोड़ा गमछा आब जेना कोनो मोनोकामना यै त एखने हमर पीसिया साउस आब जे हमर
जकरा पीसिया साउस सब कहलथि ददिया साउस सभ
हँ पीसिया सउस हमर ऐलथि तहने हमरा अगर कोनो कोबला रहैया तापसी भोजनके आब हम त नहि जेबै कियाकि हम त कतबो छियै एखन नवकनिया छियै
हँ छैहे की।
आ पंडीजी सबके त नहि खुएबै त एकटा पंडीजी के ओतऽ खुएलहुँ आ फेर ब्राह्मण के अथी महादेव के अथी शिवली हँ शिवलिंग अस् शिवलिंग मे पूरा भोजन, सचार, जनउ, सुपारी जे ते होइयै दक्षिणा, गमछा हँ आ सबटा महादेव के अपन देलहुँं फेर ओतऽ
त ओतऽ पंण्डीजी सब ओतऽ रहै छथिन रैतो कऽ?
नहि राति क नहि रहै छथिन राति क बुझियौ ने सुनसान भ जाय छै राति क ओतऽ अथी सबके बासना होइ छनि महादेव के अथी सभके वाहन सभके एखनो धरि हँ हँ हँ एखनो धरि ओहि कहाँदैन लोग देखै छनि दूत भूत सभके दूत भूत सब जे छनि ए एक दिन बहुत दिन के बात छै कि हमर ददिये साउस कहैत रहथि जे उम्हरसँ एकटा अथी उज्जर कपड़ा पहिरने एकटा मौगी आबैत रहथिन पूजा करै ले भूत रहथिन हँ महादेव के पूजा करै ले त एक गोटा रहथिन जे पीछा पीछा एलखिन देखलखिन जे ई के छी हाय हाय कहलखिन ओ किया सुनतै ओ नहि सुनलकै अपन धुन मे ओ औरत जाइत रहलै महादेव के अन्दर मन्दिर गेलै मन्दिर स फेर बाहर नहि निकललै।
बुझियौ
ओ पूजा करैले ए
तेहन बात सभ कहै छी जे देह भुलकैया हमरा
हँ हँ त एखनो ओत के प्रथा छै जे राति बिराति बुझियौ ने ओ मन्दिर लग कियेकि एक बाध मे छथिन ना
हँ चौर चार मे हेथिन गामसँ बाहर
एनाहे एक दिन हम साँझ देखा क आबैत रही दुन्नु दियादनी रही आ एकटा रहथिन हमरा अथि काजवाली